हेलो
हेलो आर्या केहन छ
हम ठीक छिय तऽ चल आइ बनारसके बात बात करै छी तऽ तऽ अभी रिसेंटली मे घुमि केऽ एलही तऽ केहन छै बनारस कनि बतो हमरो
बनारस बहुत नीक जगह छै ओत जेबही त एते नीक लगतौ लगतौ घुमिते रही घुमिते रही बहुत मोन लागै छै ओतऽ
हमहु त सुनने छियै एते सारा घाट छै ओत्त ओहिमे लेकिन जादातर अस्सी घाट के बारेमे नाम सुनने छियै
हँ से तऽ छै अस्सी घाट फेमस छै कियकि ओतऽ स्पेस जे छैय न कनि ज्यदा छै तऽ पेस के कारण ओ तऽ ओ फेमस जादा छै
अच्छा तऽ फेर की कहै छै कते पैसा रहके चाही जाहिमे नीकसँ घुमि कऽ आबि जेबै
ओतऽ देखी बनारस जे छै से जादा महगा शहर तऽ छै नहि तऽ मतलब तोरा अगर घुमैके छ तऽ नॉर्मल हजार पाँच हजार छ हजार तक मे बढ़िया मतलब अगर तू बढ़िआ ट्रिप तू ओत स कक कऽ आबि सकैत छी
हँ तऽ जेना हम देखने छलियै रील सब मे जे काफी नीक नीक होटल सब मिल जाइ छै हर रेट के तऽ फेर हर तरह के आदमी रहि सकैत छै ओतऽ
हँ से तऽ छै ओतऽ मतलब तू चाहे सिंगल ट्रेवलर छीही या तू ग्रुप संगे ट्रेवल कऽ रहल छी चाहे तू बहुते लोग एक संगे ट्रेवल क रहल छी सब आदमी के अपन अपन रूम भेट जाइ छै मतलब हर तरीका के रूम मिल जेतौ तऽ ग्रुपो वाला अडरमोटरी टाइप सब मिल जाय छै
आओर सबस नीक ओतके खाना यार ओतऽ के खाना रंग रंग के खाना सब कते नाम सुनने छियै
हँ हँ हम तऽ गेलियै तऽ हमऽ ओत के लोक कलफू ट्राई केलियो जेना बनारस के पान जे एते फेमस छै तऽ हम बनारस के पान खेलियौ तऽ लस्सी पिलियऔ मल ई बाद ओतऽ्र ह मस्त छै भा ओ लस्सी पी लियौ ठण्डे ओहिके बाद हमस ओतेगो राम भंडार के कचौड़ी छै की कहली
हँ ईसभ तऽ ई सब तऽ बहुत फेमसे सब छै हर चीजे जे जे तू खेलही से सब तऽ सब किछ फेमस छैय बनारस और बनारस के सबस जााददा फेमस तऽ साड़ी छै ओकरो ब मे तऽ केन लागै छौ बतो
बनारसके सिल्क साड़ी तऽ पूरा दुनिमे फेमस छै ओतऽ तऽ विदेश एसी सब साड़ी लऽ जाइ छै एते नीक लागै छै ओकरा सबके साड़ी ओत के
जल्दी आदमी सब नहि लऽ पाबै छै बहुत अननोोन आदमी के लेल फ्रॉडो भऽ जाइ छै
से तऽ छै देखी ओतऽ ई बात होइ छै ने कि महगो छै ने लेकिन लऽ लै छै आर कियकि प्योर साड़ी तऽ आब कतहु देखबी तऽ शुद्ध बनारसी साड़ी तऽ बनारसेमे ने भेटतै
हँ से तऽ छै तऽ लेकिन जते आदमी आबे छै बाहर सबसँ ओतेक ट्रस्ट लऽ के ओतेक लेकिन बहुत आदमी ठकाओ दय छै ल ठीके छै बहुत नीको आदमी रहे छै हर सफर मे मिलवे करै छै नीक खराब आदमी
की कहली
कहली य जे हर सफर में नीक ओकर खराब आदमी मिलबे
ती तऽ छै अगर अपन रहै छी हेलो
नहि
नीक आदमी तऽ मिलबे करै छै से तऽ छ अब तू घूमबीही त अलग अलग तरीका के आदमी सब मिलत ओहिमे बहुत एहन एहन एक्सपीरियंस सब भेटै छै बहुत किछ कोनो भी बिसहल के तू एक्सप्लोर करबीही तऽ ओहिमे बहुत बढ़िआँ लागै छैइ
हँ सेहो छै हमरा तऽ बहुत मोन होइ छलै जायके जेबै हम सोचने छियै जेबै हमहूँ एक बेर सोलोय ट्रीप मारबइ हम
ह
सोलो लए केहन लागै छौ तोरा जेनाइ के हम सोचने छियै कि जे
कनी बाज दी हें सोलो ट्रिपो बहुत बढ़िआँ छैइ देखही सोलो ट्रिपो जेबही तऽ ओतऽ नीक छै ओतऽ एहन जगह छैइ ने बनारस तू बैसल बैसल तू अकेले ही बहुत आदमी छीही सब मिल के एक संड़्गे रहि क टाइम बिता सकै छी ओतऽ टाइम केना बिततौ से पते नहि चलैइ छैइ कनी हल्ला सहि जहि खूब हल्ला होइ छैइ तोरा त छैय
हल्ला होइ छौ
आ बजही किछो टॉपिक पर
हँ तऽ हम कहि रहल छी जे हमहुँ सोच सोचलिय हन अभी तक जेना कि जून छैय त जून टाइम में बहुत गर्मी रहे छैय ओत बहुत पा कय वला तऽ हम सोचलियै हन जे जुलाई या अगस्त मे जायल जाय कलेकि ओहि टाइम पर ओतय के मौसम ठीक रहै छै
तोहर सेंटेंस कनि जा वन लाइनर नहि छौ हँ गर्मी बहुत ज्यादा छै ओतय जे कनि मौसम एहन भऽ जेतै ज स कहिये कि ज्यादा नीक लागत ओते घूमेय मे कियाकि मौसमो अनुकूल भऽ जेते ने घाट पर बहुत गर्मी लागे छै एना घुम एहि मौसम मे घूम मे
हम एगो प्लान बनेने छै सुनही जेनाकि हमस सोचने छियै जे जुलाइ या अगस्तमे जेबै ओकर बाद फेर जेनाकि हम देखने छियै पहिल दिन जा कऽ आदमीके सस्ता सस्ता हम तऽ कोशिश करबै कि सस्तामे कोनो नीक रूम मिल जाय आ फेर दिन जेबय काशी विश्वनाथ के मंन्दिर ओकर बाद फेर कनि घाट ताट सब घूमबे उहो सब हम कनी रील में देख देखलियै अकनीक ओकरा बारेमे खोज सब केलिये जेन की फेर देखलहियहि ओत के काल भैरव मन्दिर छै सेहो बहुत जादा प्रसिद्ध छै ओतौ हम जायके कोशिश करबै आओर जेनाकि हम सुनने छलियै बोट रइड के ओ बोट रइड के केना पैसा लै छै
तू सही कहलि
हेलो
काल भ जे को हल जे कि ओ अगर काशी विश्व थ मन्दि गेलियै तऽ ओकरा काल भैरव मंदिर जाय के चाही ओकरा काल मे भैरव मंदिर के घुमेए के चाही ओहो बहुत बढ़िया जगह छै ओईके बाद
बोट राइड के तऽ घाट ओ ज्यादा महंगा नए छै ओ सस्ते छै सौ रुपआ पर आदमी के सए रुपआ प्रत्येक आदमी पर ओ घुम दै छै और बहुत बढ़िआं से तोरा जते सारा भाट नमो भाट सलह कफ तऽ तोरा अस्सी घाट तक घुमा देतौ दू घंटा के सफर हेतौ जे तोरा सौ रुपआ मे पर आदमी प्रत्येक आदमी बहुत बढ़ियां स घुमेतौ
हँ तऽ जेनाकि हमहु देखने छलियै ओतय बता रहल छलै कि सौएरुपए के आस पास ले छै जाहिमे कतेक चालीस फोर्टी एट गो घाट छै जे नीक से घुमा देय छै आ घाट के बाद सही टाइम पर जतऽस अस्सी घाट पर जतय सही टाइम पर गंगा आरती होइ छै सेहो टाइम पर मिस नहि करबाबै छै गंगा आरतीयो घुमबा दै छै ओसभ आओर आरती हम इहो सुनने छलियै कि आरतीके बाद एगो कोनो दिया जलायल जाइ छै से ज दियाओ के कोनो महत्व हेतै हमरा तऽ ओते नहि मालूम लेकिन लिदिया या जलायल जाइ छै तऽ ओ दिया तूसब जलेने छलही कि नहि
देखि तू कहली तऽ सही लेकिन किन चौरासी चौरासी गो घाट छै एटी फोर गो तऽ चौरासी अस्सी गो घाट तोरा घूमे तो आ ओहिके बाद मेन अस्सियो घाट से जे मेन आरती छै ने से दशसशोमेर घाट पर होइ छै से दश्वमेध घाट तोरा घुमबैत रस्तामे बीचमे आबैत छै जे काशी विश्वनाथ मन्दिर के लग छै नहि त आ तू ओ जे तू दिया के बात कहलही ओ तू साँझमे कखनो जेबही ने कोनो भी घाट पर तो ओ दिया वला छोट मोट बेचै वला त रहबै बेचैत रहतौ तऽ ओकरासँ तू लीही खरीदही ओ त कखनोहु कऽ कऽ
हू तऽ हमरा तऽ हम की कहियौ हमरा तऽ एकदम सपना यऽ एक बेर बनारस नीक से घुम के आबै के तऽ के गल की ओतऽ के खाना पीना तऽ के हर एक घाट नीकसँ इएह छै जे ह हमरा एक दू दिन मे मोन नहि भरत हमरा जेना लागैया हमरा मोन ये कि एक हफ्ता जाक आराम से रही ओतऽ ओऽ के सब किछु ओतय के आदमी सबसँ बात करी ओतय के लोक सबके रहनाय सहनाय सबसँ बाप रे अपनासँ एते बात को देलियै ओतेमे मणिकर्णिका के बारे मे बात नहि केलियै मणिकर्णिका घाट ओतऽ ओतय हर एक आदमी के जकरो से बात करही ओकरा एगो नयका कहानी रहै छै हमरा बहुत नीक लागैया ई सब चीज बनारस के बारे मे
ई बात तऽ तू सही कहली ई बात तऽ तू सही कहली जे ओतय कतबो देर तू रही ओतय के वातावरणे एहन छै जे तते तोरा नीक लगतौ लगतौ ओतयसँ त हिलब नहि कर ओ तऽल ले रही बैसले रही तोरा घाटे पर बैसल बैसल कखन समय गुजरि जेतौ किछु पते नहि चलतौ रहले बात त मनीकर्णिका घाट के तऽ ओतय शायद लड़की के जेनाय अलाउड नहि छै तऽ तू दूरेसँ देख सकै छीयी ओकरा आओर ओतय एते कियकि ओतय लाश जे जरायल जाइ छै कतेक गन्ध आबैत रहय छ तऽ जे ओहि ल ओहि घाट के बगल से गुजरै मे ओ गन्ध लागै छै लेकिन हँ इएह छै रूह कापि जाय छै भाय देखबिही हमेशा ककरो ने ककरो जलैत ओ तऽ भाय इएह मतलब इ छै कि जिंदगीे के
की कहली
बीचमे डिस्टर्बो कऽ दै छीय हम फेर की कहली
ठीक छै तऽ फेर हमसभ राखै छी की
नहि नहि अखन केना रखविही अखन तऽ दस मिनट कनि रुक जो ठीक छै हँ इएह बात छै कि बनारस मे मोन बहुत लागै छै
सएह छै सपनोके नगरी जेनहिते कहल जाइ छै तेनहिते सपनो की नगरी छैय उ
सपनो के नगरी तऽ नहि लेकिन हँ मोक्ष प्राप्ति जरूर ओतय भऽ जेतय इंसानके से लागै छै
हू ठीक छै तऽ हमसभ राखै छी
ठीक राखै छी
ठीक राख